हेलो नमस्कार नमस्कार सब ठीक छै
सब ठीक छै मित्र
ह बिलकुल तऽ आइ हम भारत मे बाल श्रम पर विस्तार स चर्चा करय चाहैत छी ठीक छै
हँ मित्र
कुछ दिन पहिनेे हम भारत मे बाल समक विषय पर एकटा विस्तृत रिपोर्ट पढ़लियौ ओहि रिपोर्ट मे पढ़ली बुझायल जे बात श्र केवल एक सामाजिक समस्या नहि बल्कि देशक भविष्य शिक्षा आ बाल अधिकार से जुड़ल एक गंभीर चुनौती अछि
बिलकुल मित्र ई वास्तवमे बहुत महत्वपूर्ण विषय अछि जहाँ जे रिपोर्ट पढ़लहुँ ओहिमे बालश्रमक बारेमे मुख्य रूपस की बात लिखल छल
रिपोर्ट मे लिखल छै जे कतेको बच्चा आर्थिक कठिनाइ गरीबी आप परिवारक मजबूरी कारण कम उम्र में पढ़ाई छोड़ी के काज करे लगे छथिन
जखन बच्चा विद्यालय जाबक बदला मजदूरी करत लागत छी तखन हुनकर शिक्षक स्वास्थ्य अ भविष्य तीनू प्रभावित होइत छी
बिल्कुल रिपोर्ट मे बताओल गेल छल जे प्रत्येक बच्चा के सुरक्षित बचपन शिक्षा आ खेलक अवसर भेटनाइ ओकर मौलि कर्तव्य अछि
बिलकुल मित्र बच्च बच्चा सभ देशक भविष्य छथि हुनकर कम उम्र मे कठिन काज करनाइ उचित नहि मानल जाइत अछि
सही कहलियौ रिपोर्ट मे इहो लिखल छल जे बाल श्रमक कारण बहुत बच्चा शारीरिक थकान मानसिक तनाव अशिक्षा से वंचित भए जाइत छथि
बिल्कुल मित्र एहि कारण हुनक विकास पूर्ण रूपसँ नहि भ पाबैत अछि आ भविष्यक अवसर सेहो सीमित भरि जायत अछि
सही किहलियो रिपोर्ट मे लिखल छल जे समाजक प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदारी अछि जे बाल श्रमक रोकबाक प्रयास मे सहयोग करती
बिल्कुल जँ समज जागरूक रहत तऽ एहन घटना मे धीरे धीरे कमी आनल जा सकैत अछि
हँ रिपोर्टमे इहो बताओल गेल छल जे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आ आर्थिक सहयोग से बहुत परिवार बाल श्रम से बचि सकैत अछि
बिल्कुल जखन परिवारक सहायता भेटैत अछि तखन बच्चासभ पढ़ाइ जारी रखनाइ आसान भरि जाइत अछि
बिलकुल विशेष सुझाव देने छलै जे बाल अधिकारक विषय मे समाज मे बेसी जागरूकता फैलाय जाय
बिल्कुल जागरूकता बढ़लासँ लोकसभक बच्चासभके अधिकारकसँ बेसी सम्मान देत
हँ सही कहलिये रिपोर्ट पढ़िक के हमरा बुझायल जे बाद समग देशक विकासक रास्ते मे गम्भीर बाधा अछि
हँ ई बिलकुल सही निष्कर्ष अछि शिक्षित बच्चा भविष्यमे देशक प्रगृतिक आधार बनैत छथि
हँ हमरा लागैत अछि जे प्रत्येक बच्चा के विद्यालय जयबाक अक्सर अवश्य भेटबाक चाही
बिल्कुल शिक्षा प्रत्येक बच्चा भविष्यक बदलाव सबसे पैघ माध्यम अछि
बिल्कुल रिपोर्टमे लिखल छल जे सरकार विद्यालय समाज आ परिवार सबके मिली के बात सम समाप्त करबाक प्रयास करबाक छै
बिल्कुल ई बहुत उपयोगी सुझाव अछि सामूहिक प्रयास एहन सामाजिक समस्या कम कयल जा सकैत अछि
हूं सही कहलू बाल समक बढ़बाक मुख्य कारण से मे बारे मे विस्तार से चर्चा करव
बिल्कुल मित्र ई विषय पर गहराई से चर्चा करब बहुत आवश्यक अछि
हूं एहि रिपोर्ट से हमरा बाल समक वास्तविक समस्या बारे मे बहुत किछु नव जानकारी भेटल
एहि चर्चासँ बहुत किछु सिखाबला लेल भेटल
हँ हू अहाँ बाल समग विषय पर बहुत उपयोगी जानकारी देलु अब ई बताउ अहाँ जे रिपोर्ट पढ़ लियौ ओहि मे बाल श्रम बढ़बाक मुख्य कारण सब बारे मे की लिखल छल हमरा विश्तास सुनबाक इच्छा अछि
रिपोर्ट मे लिखल छल जे गरीबी बाल क्षमक सब प्रमुख कारण सबमे से एक अछि कोतको परिवारक आर्थिक स्थिति कमजोर रहबाक कारण बच्चा सबके कम उम्रमे काज करय लेल भेजल जाइत अछि
हूं जखन परिवारक आय पर्याप्त नहि होयत अछि तऽ किछु अभिभावक मजबूरी मे बच्चा सबके मजदूरी कराय लगे छथि ई स्थिति बच्चा के भविष्य पर गंभीर प्रभाव छोड़
रिपोर्टमे ई लिखल छल जे गुणवतापूर्ण शिक्षा अभाव आ विद्यालय सभ के दूर रहबाक कारण सेहो बहुत बच्चा पढ़ाव छोड़ि दैत छथि आ जे काय करय लागत छथि
हँ बिलकुल जब प्रत्येक बच्चा के सुलभ आ अच्छी शिक्षा भेटत तऽ बाल श्रमक समस्या बहुत हद धरी कम भए सकैत
बिल्कुल रिपोर्ट मे लिखत छल जे किछुक स्थानक पर जागरूकताक कमी कारण लोकसभक बच्चा अधिकार आ शिक्षाक महत्व पर्याप्त रूप से नहि बुझ पाबैत क्षति
ही सही बात अ छै जगन समाज जागरूक होएत तऽ लोक सब बच्चा सबके मजदूरी नहि बल्कि विद्यालय पठेबाक महत्व बुझे
बिल्कुल रिपोर्टमे इहो लिखल छल जे कतको उद्योग आ छोट व्यवसायमे सस्ता श्रमिक खोज सेहोत बाल श्रमय मे बढ़ावा दैत अछि
हँ एन स्थिति रोकबाक लेल कानूनक सख्त पालन आर नियमित निर्षण बहुत आवश्यक छै
रिपोर्टमे प्राकृतिक आपदा बेरोजगारी आ आर्थिक संङ्कट सेहो किछु परिवार लेल बाल श्रमक बढ़बाक अप्रत्यक्ष कारण बताओल गेल छल
बिलकुल कठिन परिस्थिति मे परिवार आर्थिक दबाव महसूस करैत अछि मुद्दा समाधान बच्चा सब के पढ़ाई छोड़ब नहि होयबाक चाही
बिलकुल रिपोर्ट पढ़ी कर हममे बुझायल जे बाल श्रम केवल एक कारणसँ नहि बल्कि सामाजिक आर्थिक आ शैक्षिणिक समस्यासभके संयुक्त परिणाम अछि
ई बहुत तैन निष्कर्ष छी ताहि लेल एकर समाधान लेल सेहो सरकार समाज आ परिवार सब के मिलै के प्रयास करबाका आवश्यकता अछि
हमरा लागत अछि जे परिवार गरीबक आर्थिक सहयोग रोजगार आओ शिक्षा जोड़ल जाइ तऽ बाल सभमे उल्लखीन कमी आबि सकैत अछि
हूँ सही कहलियए जखन परिवार आत्मनिर्भर बनत तऽ बच्चा सब निश्चित भय कै विद्यालय जाय सकत
बिल्कुल रिपोर्ट मे लिखल छल जे प्रत्येक नागरिक बाल श्रम देखल सम्बद्ध विभाग के जानकारी देबक जानकारी निभाबैत चाही
हँ ई बहुत उपयोगी सुझाव अछि नागरिक सहयोग से कानूनक प्रभाव आओर बढ़ि सकै
अगिया बेर फोन पर बाल श्रमक प्रभाव बच्चासभ समाज आ देशक विकासपर कोना पड़ैत अछि ओकर बारेमे विस्तारित चर्चा करब
हू वहि चर्चा से यह विषय के आओर गहराई से पुछबा लेल भेटैत
बिल्कुल हम आशा करैत छी जे भविष्यमे प्रत्येक बच्चा शिक्षा सुरक्षा आर सम्मानपूर्ण बचपन भेटल
बिल्कुल शिक्षित बच्चा सबके देशक उज्ज्वल भविष्य निर्माण करै छथि
आजुक चर्चासँ हमरा बाल श्रम बढ़ावबक मुख्य कारण स्पष्ट रूपसँ बुझा लेल भेटैल
हमरो बहुत किछु नव जानकारी भेटल एहन विषय सब पर चर्चा होबाक रहबाक बिल्कुल चाही
ठीक अछि मित्र अगिला बेर एहि विषयक अगिला भाग विस्तारसँ गप्प करब
बिलकुल अ बाल श्रमक कारण बुझना एकर स्थायी समाधान दिशामे पहिल महत्वपूर्ण कदम अछि
बिलकुल मित्र काल्हि अहाँ बालश्रमक बढ़बाक कारण भरक बारेमे विस्तारेसँ बता लहु आब ई बताउ आज जे रिपोर्ट पढ़लहुँ ओहिमे बाल श्रमक प्रभाव बच्चा सब परिवार समाज आ देशक विकास पर कोना परत अछि ओकर बारेमे लिखत छल
रिपोर्ट मे लिखल छल जे बाल सभक सब से पैघ नुकसान बच्चा सबक शिक्षा पर पड़ैत अछि जेखन बच्चा कम उम्र मे मजदूरी करे लागे अछि तऽ ओ नियमित विद्यालय नहि जा पबैत अछि आ ओकर पढ़ाइ अधूरा रह जाइत अछी
बिल्कुल मित्र शिक्षा अधूरी रहि गेलस भविष्यमे नीक रोजगार पयबाक कठिन भरि जाइत अछि एहि कारण गरीबक चक्र सेहो लगातार चलैत रहैत अछि
बिल्कुल रिपोर्ट मे लिखल छल कठिन शारीरिक कार्य करबाक कारण बहुत बच्चा सब स्वास्थ प्रभावित होयत अछि पर्याप्त आराम पोषण अखेलक अवसर न भेटबक कारण हुनकर शारीरिक विकास बाधित बढ़ सकैत अछि
बिल्कुल मित्र बचपनक सिखबाक खेलबाक आ विकास करबाक समय होयत अछी समयमे अत्यधिक काज करबाक बच्चाके मानसिक आ शारीरिक दुनू विकास पर असर पड़ैत अछि
बिलकुल रिपोर्ट इहो बताओल गेल छल जे लगातार काजक दबावक कारण कतेको बच्चा मानसिक तनाव डर आ आत्मविक्ष विश्वासक कमी महसूस करै लगे छथि
बिलकुल ई बहुत चिन्तााजनक बात अछि स्वस्थ बचपन प्रत्येक बच्चा के अधिकार अछि आ समाजक एहि अधिकारक रक्षा करबाक प्रयास करबाक चाही
बिल्कुल रिपोर्ट मे लिखल छल जे बाल श्रमक कारण देश के भविष्य मे कुशल शिक्षित आशिक्षित नागरिकक संख्य कम भेटी सकै
बिलकुल जखन बच्चा सब शिक्षा प्राप्त नहि कर रहत तऽ भविष्यमे देशक आर्थिक वैज्ञानिक आ सामाजिक विकासपर सेहो प्रभाव पड़त
बिलकुल रिपोर्टमे इह लिखल छल जे बाल श्रम समाजमे असमानता बढ़बैत अछि कारण गरीब परिवारक बच्चा अवसर से वञ्चित रहि जाइत छथिन
बिल्कुल मित्र समान अवसर भेटलासँ प्रत्येक बच्चा अपन प्रतिभााननुसार जीवनमे आगे बढ़ि सकैत अछि
हँ रिपोर्ट पढ़िक के हमरा बुझायल जे बाल श्रम केवल एक बच्चाक के न बल्कि पूरा राष्ट्रक भविष्य के नुकसान करैत अछि
ई बहुत सही निष्कर्ष अछि बच्चा सभ मे निवेश करनाइ वास्तविकमे देशक भविष्य से निवेश करनाइ अछि
हमरा लगैत छै जे प्रत्येक बच्चाके सुरक्षित वातावरण गुणवत्ताापूर्ण शिक्षा आर स्वस्थ्य जीवन भेटबाक चाही
बिल्कुल ई प्रत्येक बच्चाक अधिकार अछि आ एकरा सुनिश्चित कर नहि समाजक जिम्मेदारी सेहो अछि
हँ रिपोर्ट मे लिखल छै जे बाल श्रम कम भेला से विद्यालय मे नामांकन बढ़त शिक्षा के स्तर सुधरत आ देशक मानव संसाधन आओर मजबूत बनत
बिलकुल ई बहुत सही बात अछि शिक्षक युवक देशक प्रगति सङ्ग पैघ शक्ति होइत अछि
हँ एहि विषय के पढ़े के हमरा बुझायल जे बच्चा सबके काज नहि बल्कि सपनााक के संग आगा बढ़बाक के अवसर भेटबाक चाही
प्रत्येक बच्चे सपना देखबाकक सिखबाक आ अपन भविष्यके स्वयं बनेबक अधिकार अछि
हूँ बाल श्रम रोकबाक उपाय सरकार प्रयास आ सामाजिक भूमिका बारे बेसी त चर्चा करब बाकी
बिल्कुल मित्र समाधानक चर्चा एहि विषयक सभक महत्वपूर्ण भाग होयत
हम आशा करैत छी जे भविष्यमे भारतक प्रत्येक बच्चा विद्यालय जाय अ सम्मान पूर्ण बच बचपन वति
हमरो ई आशा अछि सुरक्षित अशिक्षित बचपनसँ मजबूत राष्ट्रक निर्माण होइत अछि
ह सही कहलियो हमरो बहुत किछु नया सिखय बैठल एहन विषय पर लगातार चर्चा समाज मे जागरूकता बढ़नाय बहुत सहायक होइत छै
बिलकुल मित्र बिलकुल कल्हि अहाँ बाल श्रमक दुष्प्रभक बारेमे विस्तारसँ बता लू आइ ई बताउ आज जे रिपोर्ट पढ़लहुँ ओहिमे एहि समस्याक समाप्त करबाक लेल सरकार समाज विद्यालय आ आम नागरिक की की प्रयासक चलल गेल छल
बिलकुल रिपोर्ट मे लिखल छल जे सरकार बाल श्रम रोकबाक लेल कड़ा कानून लागू करने अछि संघी बच्चा सबके विद्यालय से जोड़बाक निःशुक शिक्षा उपलब्ध करबाक आ गरीब परिवार सबके सहायता देबाक विभिन्न योजना पर लगातार काज कयल जा रहल छै
बिलकुल जखन कानून सही पालन होइत अछि तऽ बच्चासभके शिक्षा आ सुरक्षा भेटत अछि तऽ बाल श्रमक धीरे धीरे कमी आवश्यकत अछि
आओर सुप मेह जे विद्यालय सबके एहन वातावरण तैयार करबाक चाहि जते प्रत्येक बच्चा उत्साह से पढ़ाई करे आ विद्यालयक छोड़बाक स्थिति नही बनै
ब्कुल जखन विद्यालयमे नीक शिक्षा प्रेरणा आ सहायता भेटैत अछि तऽ बच्चासभ नियमित पढ़ाइ जारी रखैत छथिन्ह
ह विपुण मे समामाजिक भूमिका पर सेहो विशेष जोर देल गेल छै जे किओ बाल श्रम देखै तऽ ओ सम्बन्धित विभाग के सूचना देै आ बच्चा के शिक्षा से जोड़बाक प्रयास करै
ई बहुत आवश्यक कदम अछि समाजक सक्रिय सहयोग बिना बालश्रम पूर्ण रूपसँ समाप्त करनाइ कठिन अछि
ह रिपोर्ट मे अभिभावक सबके सेहो सलाह देल गेल छैक जे ओ बच्चा सबके मजदूरी पर नहि बेचती बल्ि पढ़ाइ या हुनक भविष्य पर ध्यान देती
चित बच्चा भविष्य मे अपन परिवार